हेलो
ह नमस्कार
नमस्कार आओर बतैयौ हाल चाल कैसन छै अपन
सब ठीक छै
अहाँके हँ हमरो सब नीक छै अहाँके खाना खा लियै
हँ खाली ह
कथी कथि खैली अहाँके खाना मे
रोटी सब्जी खईलिय हन
अच्छा अपनेसँ हँ हम हमूँ खाना खाय जा जाइ छियै अहाँके मतलब खुद से बनेलियै य कि म मातााजी बनलथिन हे
माताजी बनलीए हन
कैसन खाना रहलै हे अच्छा नीक रहलै हा खाना
हँ बहुत नीक रहलै हा
अच्छा आओर बताइयों न आओर बतैयौ ने मातााजी पिताजीके मतलब स्वास्थ तऽ कैइसन छै ठीक छै यहाँ के
हँ सभ ठीक छै अपनेके बतैयौ ने
हँ हमरो सब नीक छै हमहुूँ खाना खा लेलियए मतलब माता पिता खाना खा लेलखिन हमहुँ खा जाइ छी आओर बतैयौ ने रहुआ खाना बनाबे आ जाइ छै इनेस
हँ आ जाइ छै
अहाँके खानामे कथि कथि बना लैत छै
खाना मे चावल बना लिये छै दालि भी बना लिये छै सब्जीमे हर तरह के सब्जी भी बनायल लिए छै ओर मुर्गी का भी मीट बना लिए छै मछली भी बना लिए छै यही सब बना लिय छी एगो रोटी नहि बनाबै अबै छी हमरा
रोटी न बनाय छी रगे
न न आै छै
माता पिताजी क मतलब खाना खा लेलथिन अहाँ क वहाँ के खाना भऽ गेलै
हँ
आओर बतैयौ मने रौए मीट बनाय आ जाइ छै तऽ थोड़ा बतैयौ ने हमरा न बनाय आबै छै तऽ हमहूँ सीख लेबै यहाँसँ कैसे बनाबै छियै अहाँ
हमरा उतना अच्छा से नहि आबै छी
मने थोड़ा बतइयए अच्छा से नहि अलै तऽ थोड़ा कैसे बनाबैले थोड़ा तऽ बतैयै ने अहाँके बतै अहाँके बतेबै तब ने हम बनबै
अहाँके अच्छासँ न बनायबइ छै
हमरा तऽ नहिए आबै छै लेकिन अहाँके तऽ आबै छै थोड़ा बहुत
हँ थोड़ा मोर आबै छै हमरा
थोड़ा बता द थोड़े मोड़े बता दियए
ठीक छै ई बता एक किलो चिकन बनाबी छै ने उसमे आधक किलो प्याज काटै छै
हँ
आ उसमे कढ़ाई मे तेल मिर्च और प्याज प्याज डालकर उसको प्याज को गलाबै छै दस से पन्द्रह मिनट तक ठीक छै
हँ बोलियै ने अहाँके
आऔर उसके बाद गलाे के बाद उसमे चिकन डाल दीए
हँ हँ
उसको मतलब थोड़ा भुनी भुजै छै
हँ
उसके भुजनेके बाद ओ उसमे मसाला डालै छै हल्दी मिर्च और धनिया मीट मसाला गरम मसाला डालके उसको अच्छे से उ भुनै छै भुनने के बाद अच्छे से बुनने के बाद थोड़ा मात्रा मे पानी डाल कर उसको डमका कर उतार दियै छी
चलिय हँ ठीक तऽ बताबै छी अहाँ अहाँके तऽ अच्छा से बनाब अबै छै तऽ फिर काहे कहलियै य कि नहि अच्छा से थोड़ा मोड़ा बनाय अबै छै
हमरा से अच्छा अहाँके बनाबै अबै छै
नहि हमरा तऽ हम तऽ कहबे कली यहाँ से कि हम न होले बना
अरे य ओहि छैया
ओ आओर बता तै ने ओर मतलब खाँसी के मीट अहाँ के बना ले छियै
हँ बना लिय छी
हँ ओहिसे खाँसी के मीट बड़ा नीक लागे छै हमरा मु मुर्गी के मीट से तऽ अच्छा खस्सी के मीट लागै छै ने
हँ सही कहै छै हमे तो बहुत अच्छी लगस
हँ न हम हम चू ना खााय छी हम ओकर सीना खाय छियै फिर रान खायाय छै इहे सब खाय छी आ मांस खााय छी ओकर
मुँहमे नहि लियै छै
न न ई सब ननू बात कह करै छी अहाँ के क बोले छी न ओहे तऽ ओसभ मान कल मान कल मान कयल गेलइ छियै कि ओसभ बात इना कहै छी ग्रुप में आयल छी ओहि से अहाँ के समझाबै छी और ब यहाँ के अहें के दिक्कत होते हमरा दिक्कत न होते किछु आओर बताइए न हँ उधर मौसम कइसन प मतलब मौसम
मौसम तो ठीक छै थोड़ा मो परा गर्मी पड़ै छै लेकिन
अच्छा थोड़ा मोड़ा गर्मी हँ हमरो ओ मौसम न र नने छै यहाँ के मौसम नीक छै अहाँके उधर दो दिन एक दिन पहले बारिश भेल रहै का
हँ भरै
आँधी भी आयल रहै का
हँ आधी भी आइ छै
अच्छा आँधी में पेड़ पधे गिरलाइ किी बचलाई
बचला ही उतना नहि गिर लै छै
ओ चलि आउ अहाँके ओ त दीदी आयल छी हमरो ओ नुकालू बारिश भेल छै फिर आंधी बड़ा तेज आयल छै आयल रहे छी बड़ा हमरा डर लागे छै बड़ा बिजली कर की रहै छी हमरा तऽ डर लागि जाइ छी फेर फेर आज थोड़ा टिप टिपाई छीियै बारिश देखिये आब मेघ होते कि न
अहाँके बताय छै ने म मोटरसाइकिल चलाने अबै छै
हँ हमरा तऽ मोटरसाइकिल चलाबे आ जाय छी अहाँ के बतेय अहाँ के मोटरसाइकिल चलााने आ जाय छीियै
हँ
चलि आ तऽ आ जाइ छी तऽ खुशी के बात हइ आओर बतैयौ ने मतलब उधर आम उम खाइ छी कि न अहाँके
हँ खााय छियै जरूर खइ छियै हम
ह तऽ अहाँके आममे कोन आम अहाँके सभसँ ज्यादा
हँ हँ
छै
आम तऽ सभसँ अच्छा लागै छियै ई होता है ने बीजुक जादा और किशनभोग मालदेव यही सभ अच्छा लगै छै अहाँके कोन सा अच्छा लगै छै
ह हमरा तऽ अच्छा एके गो आम लागे छै उ दालमा मालदेव है बारा मालदेव अ नीक लागे छै मालदेव के ऊपर के परक जौन होइ छै बारा पतला होइ छै आ ओहिमे गूदा बहुत ज्यदा रहल अइ ने
हँ ठीक छै आ ठीक करै छै
आ बड़ा नीक सवाद लाग लागल अइ मालदेव के बड़ा मतलब ओहिमे बड़ा रस रहै छै ओकर आम रस भी हम बड़ा नीक से बना के अपने से मिक्सी मे डाल के छै से उसको आम रस बना कऽ बड़ा नीक लागै छै पीले पीलापर अहाँके मालदेव आमके आम रस कभी बना कऽ पी ले छियै कि नहि
हँ पीलेज छै ने
कैसन लागै छै नीक लागै
हँ गर्मी के मौसम के लिए तऽ बहुत ही नीक लगै छै
हँ गर्मीके ई तऽ बात अहाँके सही बोल बोलै छियै गर्मीके मौसममे काफी राहत दै छै आम काँचा आम बहुत राहत दै छै ने
हँ
काँचा आम के सिकंजी बनै छी आ पाकल आम के आम रस बनै छै तऽ शिकंजी पी ले छियै कि नहि अहाँके
हँ पिले छियै
अच्छा सिकंजी पता बा कैसे बनै छी याकि न
न उतना अच्छा से न
अहाँके हम बताबै छी छी सुनू सबस पहिले जााके बागवानी से कच्चा आम तोड़ कर लाउ ओकरा बाद ओकरा के अच्छे से उबाल दू गरम पानी मे सुनै छीय अहाँके
हँ सुनै छी जी बतबै छै
ओकरा बाद उ बालला के बाद में ओकरा से ओकरा के अछे से छील लू ओकरा बाद गुड़ के तरह मिल लू हाथ से ओकरा बाद मे पानी जितना मात्रा मे शिकंजी बनाबे के बा अहाँके उ उतना मात्रा मे पानी ड डाल दै छियै ओकरा बाद अच्छे से ओकरा के चीनी या मिठाल डालके अपने ह हिसाब से अच्छे से घोल ले छीियै बड़ा नीक लागे छै ओर राहत भी धूप से रौदा उगै छै काफी कड़ा कारा इधर तऽ उधर बहुत राहत देै छै हम तऽ खुद भी पियै छै आ माता पिता को द दादी दादा को भी पी बना माताजी अहाँके बनावल हथिन कि न अहाँके
हँ बनाबै छै माताजी हमारे बहुत अच्छे से बनाबै छैै
हँ तऽ मातााजीे अच्छे से पिलाइएगा प पिलाबै छियै फिर धूप मे न निकललै अहाँके नहि निकलले धूपमे
न न निकलै छी हम
चलि यही अच्छा बात हइ चलू अहाँसँ बात करके बड़ा नीक लागल कभी फिर टाइम मिल तऽ बात करब अहाँसँ ठीक छै नमस्कार